हेलो
की यौ की हाल चाल यै
ठीके छै अपन कहि बौआ
यौ हमू ठीक छियै यौ एखन इ डब्लू सी देखै छलियै
हमहूँ तऽ उहै देखै छलियै लेकिन फेर कनि काम करय लगलियै
अहाँके कोन एडिटिंग वला काम
हँ यौ आइ नहि केलियै हमर मालिक हम गड़ीया रहल छै
यौ अहाँ के मालिको सब होइ छै तब की कोन नाम के फ्रीलेंसिंग
नइ मालिक नइ मतलब दोस्त छै मतलब वैह बात
ओ दोस्त अहाँ दोस्त मतलब पार्टनर पार्टनरशिप मे काम करै छियै
हुँ आब काम बराबर नइ करबे तऽ गायरे न देतै
हँ यौ ई सब बात नइ बज बजियौ यौ ई सब बात अलाव नइ यै
अच्छा अच्छा अच्छा ह्म ह्म बुझि गेलियै बुझ
ये यूट्यूब चैनल सब चलैया अहाँके
बस घीच रहल ऐ
घीच रहल यै यौ अहाँ सबके तऽ चहे चैनल य
चलैत रहितै तऽ एखन अहाँ साथेे ई करैत रहितू
ह्ह बात तऽ सही कहै छियै अहाँ ई तऽ नीक बात कहलियै आहाँ अ अब की केय सकै छियै मुसीबत के नाम गाँधी जी इहे छै ने उ फेमस कोट
हँ सेहे कहियौ और की तऽ बताउ कि केहन लागल इण्डियन परफॉर्मेन्स
इण्डियन एखन पहिला दूसरामे तऽ बड़ खराब छलै तेसरमे तऽ कमबैक केलै एटैक हिन्द चौथा चौथा चलै छै हमरा हिसाबसँ चौथा हँ चौथा कोन मैप छै जे हँ चौथा चलै छलै छलै कोन नेक्सट्रा छलै
हँ नेक्स्ट्रा छै चलि रहल अई
हँ च चलि रहल है जाहिमे कनी दिक्कत मे तऽ लागे यऽ हमरा लागल है आइ ओ अपन दु दूगो जे बाकी के बचल इंडियन टीम छै खेलबे नहि करते पर हम अभय के अभय से पूछलियै ओ कहलकै कि अब ताड़ी मतलब ई छौ टा ई छौटा भऽ जेतै न ओकर बाद
हँ ओहिके बाद खेलतै ओ
यौ हमरा नइ बुझल छलै कि ई सब लाइन मे होइ छै ओकरा बैठा तैठा के हमरा बुझ लागल कि सब अपन रूम मे हेतै फाइनल खाली लाइन मे हेतै
नहि नहि नहि नहि
केओ आ अह अपन इंडिया मे त एकटा लाइन पुरा साल मे होई छै और एकरा सब के ई डब्ल्यू सी पहिला ग्रुपे स्टेज लाइन मे दऽ देलकै
तऽ इ डब्लू सी मे ई ई डब्लू सी मे ओरिजिनल मे अन्तर छै न
हँ से तऽ बात आब ठीक कहलियै पर यौ आदत होयके चाही ने नर्वसनेस हम इमहर स्क्रीस खेलबे हमरा हाथ कापे लगतेै सब ओ इंटरनेशनल लेवल पे खेले छै अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे
मेन मेन वहै बात भऽ जाइ छै ने नवका एन्वायरमेंट भऽ जाइ छै फर्स्ट टाइम छै सब किछ
हँ यौ मतलब आइ तक हमरा नहि बुझेलय गेल छै इंडियन टीम भारत हँ ई डब्ल्यू सी त दू साल पहिले ही चालू भेलै ह ने हँ जगह भेटलै फर्स्ट टाइम के हिसाब से हमरा हमरा खाली एते छै कि पाकिस्तान बांग्लादेश सबसे ऊपर रहै ताकि अपन कनि रुतबा रहै
हँ ह हँ
हँ नहि पाकिस्तान से नीचे रहते हँ नेपाली टीम मे बहुत पहिला ई गेम हम देखलियै ओ सब एकदम देखे लऽ देखल देख अपन ओ प्ले स्टाइल देखल की की कहै छियै प्ले स्टाइल बतेलकै कि हमहूँसभ डरै नहि छियै कोनो टीम होइ ब्राजीलके टीम होइ कोनो देशके
ई तऽ देख लेलहु ब्राजील वाला सबकेदम नहि छै जे ओ सब लास्ट दीन सब पहिले फोर बिफोर लऽ लै
हँ हँ से तऽ ओकर सबके आब आदते नहि हमरा लागल कि ओकर सबके लासट जोन बड स्ट्रोंग छै पर लास्ट जोन से पहिला वला ओ जोन स्ट्रोंगे नहि छै खाली लास्टे जोन ओकर पहिले ओकरा फाइट भऽ गेलै तऽ मुइत देतै ओ सब
ओकरसब के बस के नै छै उसब
हँ पर जे अपन साउथ इस्ट ट एशिया के टीम सब छै से सब बहुत नीक खेल खेले छै इगो केमहर से आबे छै थाइलैंड के ई सब तऽ नहिए छै डी पी तऽ एखन लास्ट मे छै जते हम देखलियै
ई सब तो बांग्लादेशी पाकिस्तानी सब कोनो काम के नहि अइछ
कोनो स्ट्रेटेजी से आबे नहि करे छै खाली हुनका सबके स्ट्रग जगह मे भेटै छै आबे छै कनि मतलब फ्रांस घूमेय के मौका भेट जाइ छै घूम के चलि जाइ छै बात खतम ओ इनतीस इन्तुजियल छैये ने कि हँ हमरा जीते के छै हमरा खेलके छै बस खतम खेले खतम हँ सबसँ पहिले फ्रिकीलस फ्री मे सभटा भेटै छै आओर कहलियै कि जे अब अपन छओ मैच के बाद हेतै अपन इंडियन टीम खेलतैै दूटा
ओहिमे मजा एतै अगर अगर ऐसेट पेल देलकै सभके तऽ बाप रे मजाए आब जैत
एसेटल मे छै कनि ओ पागल कोन छै एसेटूल मे
हँ खेले लागे छै
देखियौ ह मतलब वहै छै कनी नया जगह छै त कनी रिडम नया मोबाइल छै मे कतेकगो ओहो छै सेन्सीके
मोबाइल छै
हँ वहै सेनसी के एगो अलग लोचा छै
कर्व होइ छै
कर्ब मोबाइल तऽ सबसँ गन्दा होइ छै
हमरा जेतै बुझलयै
कर्ब हमरा पर सबसे गन्दा लागै यऽ
फोर फिंगर वाला सबके दिक्कत होयत हेतै
बहुत अरे फोर फिंगर कथी नोर्मलो खेला वला के कैट जाइ छै कनिको कोना मे टच हैत की सीधे चेन्ज भऽ जैत
अ दिक्कत छै आओर इंडियामे भेटै नइ छै कोइ पहिलेसँ प्रैक्टिस कऽ नइ सकै छै
हुँ
से दिक्कते छै नऽ
एक दिन पहिले शायद नइ देलकय यै आइयए देलकय यै
ह आइए देलक खाली एकटा ड्राय रन कर करबेलकै ओहि फोन सँ
हूँ
आओर सीधा मैच सीधा मैदान पर उताइर देलकै यौ शोटो के देखलियै तेसर गेम देखलियै आहाँ
बेल देने चले फाल्गुन के
आठ ता आठ ता निकाल लेलकै एके गेम मे अपन सोइच सकै छियै से त ओ तऽ हमरा ल लगले छले कि उऽ इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर छैेहिये उ हमरा लागै छलै कि उ ठीक टीम मेट ओकरो अच्छे इंडिया मे ओहि से बेसी नीक टीम मेट अहाँक
नैय बात ओ नइ छै बात ओ नइ छै एकरा सबके ओहि लेवल के प्रैक्टिसे नइ भेलय
हँ से तऽ आब आब नय पर ई देखियौ ई ई टूर्नामेंट मे जे होय जे अगला बेर मे एहि सबस बेहतरे बैन क टीम एतै
अगला बेर तऽ बुम बाम करतै
अगला बेर त एहिऐ नीके टीम खेलतै हँ पहिला दूसरा बेच आओर ओहि बीच मे एक दू टा टूर्नामेंट होबे करै छै इंटरनेशनल टीम सबके सामने
छिये ई जी डी कतअ यऽ टीम मऽ
कुन जि डी
हँ
पता न ओ हमू नाम पहिला बेर सुन लियय शायद ओ उमहर के हेतय साउथ अफ्रीका ताउथ साउथ अफ्रीका कि ऑस्ट्रेलिया सबके टीम ओहि सब म स्लॉट भेट जाइ छै एक दू टा के
खेललह फाल्कन अरोड़ा के तऽ रगैड़ रगैड़ के सब मारि रहल छै जे आबै छै मारि कऽ चलि जाइ छै एते नाम कथि लऽ होआ बना क रखने छलै
हँ एक टा टूर्नामेंट मे ई सब बड़ नीक खेलल छलै यऽ ओकर बाद से तऽ खाली उहे छै उहै टूर्नामेंट केऽ बेसिस पे अपन करैत रहै छै करैत रहै छै खेल खतम
लागलै स्टारटिंगग से लऽ के एखन तक मिड मे रहले या नइ एकदम हगल के य नइ एकदम अच्छे केलक ये
हमरा तऽ ई बोस के यौ एते छोट छोट बच्चा सब छै उ अर एते नीक खेलै छै रसिया कते सत्रह अठारह सालके हेतै बेसी से बेसी सत्रह के छै जैते हमर हँ स्नाइपर स्नाइपर छै उऽ बड नीक स्नपिंग करै छै आहुँ सिखियौ कनि
ओकरा लंग गाइडेंस छै डिभाइस आहाँ की चाहै छी एगो नओ हजार के मोबाइल सब पाउडर लगा लगाक अहाँ चाहे छीयै जे हम रसिया बैन जाइये बंदा आबै छै शॉर्ट रेंज मे हमर मोबाइल कहै जे हम चलबे नहि करबौ मारिके जाए दियौ ओकरा
हमरा बुझलियै ओ हमरा मोबाइल हमरा से बेसी केकरा बुझल हेतै मोबाइल के बारे मे
तऽ आओर कि एतै अपनो सबके अपनो सबके बारी एतै
यौ अपनो हँ अपनो सबके बारी एतै अपनो सब् जेबैयौ इ डब्ल्यू सी ईगल वलस क्रीम्स
नहि ईग इसकीम नहि खेलबैसक मरे सारस
हँ से तऽ हमू सुने छी ओ क बहुत हमहुँ रील सब में देखने छियै बहुते एकर सब के बारे मे बहुते केस छै
ऐस नीक कोन अन्ट्रस्टेड प विश्वास कोलक
हँ ओहि सब होइ छै बेसी प्राइसुल गेलते अहाँ से बेसी पाय पाँच सए हजार टका और ओकर बाद जब आबे छै पी पी के ओर अहाँ अच्छा खेल लेबै य एखने जे ऐसेटुेल छै
हँ
से ईगल मे ओकरा बैन कऽ देनेे छलै काहेकि ओकर गेम सब ओ टी वन के तऽ टीम छलै ने
हँ हँ
नयका चलै अंडर डाग छललै से ओ एते अच्छा खेले छलै क कि ओकरा बै न कऽ देलकै ले से अब तऽ नहि अब तो ओ पीवन के एकदम नीक आ ई
एगो तऽ नवका टीम एल ह न एडीड बहुत अच्छा खेले ह
त पिछला बेरो म एक्स के नाम से चले आगे नहि जा प एम आई सी मे पर ओहो नीक खेले छलै अंडर डॉगे जे छै बुझियौ मतलब ओसभ ने अपन दोस्तसभ छै जेना हमसभ छियै ने ओनाह चार चारि पाँच स दोस्त छै साथमे खेलैत छै एखन देखियौ के न न एकदम नीक बढ़िया
एकरसो के एकरस कोर्डिनेशन तऽ छै स्पोर्टिंग स्किल जे छै भाय भाय
बड़ नीक
बर्डेसी के तऽ कोनो जर्डे नहि
हँ दोस्ते मे छै ने दोस्तमे ऐसे रहै छै कि अपन हमर हमर टीममेट आदित्य जेहन मोटका जेना नहि छै टीममेट तऽ बढ़िया छै ने नहि तऽ ओकर जेना टीममेट तऽ अपने पर भोज भऽ जाइ छै
हँ ह हँ
नहि ओकर हमरा एतऽ बुझ ई ओ इम्प्रूव कऽ ले पर ओकरा ने कनी छै कि कम्युनिकेशन के दिक्कत छै हँ
साइडो के देखियो हम बतबे छी काल्हि हमर साइडो छलियै
हू
और सामने में राज छलले सिमू छले आ पता है सिमू काल एते गर्दा खेला रहल छै एक पल्ला एक पल्ला एक पल्ला एक पल्ला अगर आनन्द रहितै सामने मे आनन्द के ठोक देतै ओ एहि लेवल पर काल्हि ओ खेलाइ छलै
सचे
अरे बहुत खतरनाक हब दूर मारि देलकै हमरा सबके यार हम ध्यान नहि दै छिय हम मजा मजामे खेलाइ छलियै ओ खोपचा मे आबि कऽ पेल दै छलै विंचेस्टर लऽ कऽ
कोन गन चलाबै छलैंचेस्टर तीन लेवल के चिप
हँ हम एक बेर तऽ भेले कि जे ओ साइडो हमरा लागल मारि देलकै ओकरा दुनू मतलब बॉल छलै मास्ट इलेक्ट्रिक पर क्रेन के पास सैडोडाउन प रहल छै हॅं राम लाल जे सिमोडाउन भऽ रहल छै तऽ हमस चिल मार के बौआ छ छलहु इमहर उम्हर स्पर्टिंग करे छलहु चट का देलक हमरा ले भैया एम्हर हम राज के डाउन केलियै उम्हरो हमा भरि देलकै
इ ए ए तऽ बड़ा ने तऽ लड़की सब एकदम होबे करै छै आगे आगू हमे अहाँके नहि छोड़ते यौ
आ ओहिमे फेर देखियौ काल्हि पहिला गेम खेललियै तऽ हमसभ स्नैपरे यूज करैय छलियै शॉर्ट ट्रेन लांग रेंज सब किछ में तऽ साइडो के कारण हम पकड़ के रखने छलियै कहलै अगर तू बिना कॉल देने एक हम आगा पीछा के ले तहने हम बाइक लऽ लेबो तऽ तहन तहनो कहि समहल कऽ रहल
हमना बुझल छै ओकर बातचीत के स्क क छै ओकरा दिखय छै ओ कुदि जाय छै किछो कहे नहि छै फिर मारि गेल आओर कहलक यौ हँ
कुदै छै
हँ हँ ओकर बाद कहै छै कि तू सब मदद नहि केलही आब हम भाय हमरा बुझले नहि हेतै तऽ हम केना मदद करबौ
तऽ फेर चिल्लाइत रहैत छै तऽ काल्हि ओकरा रोक क रखने छैहु कले चल साथ मे खेलबै साथमे हम कुदबो रश करबौ सॉफ्ट ड्रिन्कमे हमहुूँ सनाइपे चलेबौ तऽ आऽ तहन फेर ओरा कहली साथ रह तहन साथ रहलै जहने कॉल दै छलिए आग त आगा बैक त बैक।
हँ तब ओ कनि ई इम्प्रूफ कऽ देतै ने
आ ओहि ओहिके कारण की भेलै पताया के कारण की भेलै जखन साथ मे रहै छलियै राज के फटि जाइ छलै
राज के ई हमरा देख के मेन फटे छलै। स्नपर होइ छलै बुझत छलै एगो मार दे तऽ एगो मार तऽ आज साइडो कऽ इ जात त ओहि चक्करमें हलका पैसे भऽ खेल लगले तो शायदो कहली आब तू चहीर